हेलो।
कि हाल छै
ठीक छै ठीक छै अपन कहियौ।
बढ़ियाँ बड़ दिन बाद अहाँ फोन पर बात कए रहल छी हमरा से यौ टाइम नहि रहै
हँ नहि टाइम नहि रहै कनि काज धन्धामे रहियै एक सौ रंगक काज रहै छै
एक सौ तरहक काज अहाँके रहैये बहुत फाइल रहैये नय
हँ तऽ की करबै कहुना तऽ अपन हँ एखन गाँवे मे कि एतऽ आब किछ मानि कऽ चलू किछ विशेष भए जाइ छै कहियो कहियो तऽ अपन जागल रहलौं
अच्छा अच्छा नय छैहे
कहलियै बहुत दिन भए गेल रहै तऽ अपन आइ हाल समाचार पुछि लियै।
हँ हम केलहुँ हन फोन आ हाल समाचार अहाँ पुछ बै आँय
हँ तऽ कियो एगो पूछनाहर अहाँ पुछियै की हम पुछियै आगे से तऽ अहाँ पुछलियै अथी फोन केलियै बात तऽ बराबरे भए गेलै।
सेहो बात छै आओर भोजन साजन की सब भेलै हन
हँ हमहुँ सैह पुछै छी यौ
तऽ तऽ जे हम फेर दखियौ
टी झिगनी के सब्जी आम दूध अहाँक कि सब भेलै
ओ हमरा तऽ चावल भेलै लेकिन झिगनी नय हमरा घिराके छलै सब्जी घीरा अल्लू आओर ओहिमे दालि मिक्स कए कऽ कूकरमे सीटी मराए कऽ नहि बनै छौ से सब्जी आ सब्जी आ भात तरकारी आ भात
बनै छै
रोटी राति कऽ बनै छै लेकिन आय आय दिने मे रोटी खे लेने रहियै तऽ राति के गर्मी लागे छै तऽ नहै परल ने रोटी बनेला के बाद ओहि दुआरे हुँ
तहन एखन रूम पर के सब छियै।
छै सबगोटा सब पार्टनर छियै जे छै फुल स्ट्रेंथ पर खेल रहलियै जते लोक छै सब छै। जे सब रहै छी हँ हँ सब
विक्रम भाइजी कतऽ छथिन हँ की केश तेश कटेनहे छियै पूरा तैं न नय एलियै आइ। किये तऽ आइ तऽ हमर पूरा फाइनल रहै लाज की हेतै।
आइ गे फाइनल छेलौ आब जहन तू कटिहारी गेलहिन तऽ आब भोज भात खाइए के न कतौ निकलबिहिन।
ओहे दुआरे ने घर पर कहऽ लागलै जे तू छौ दिन ले जेबही फेर फेर तू रिटर्न एबही आ फेर जेबही तु
अय से निक तु एक एके बेर जहीए एत से जैतै दिन ओतऽ रहैके हेतौ रहि हं उम्हरे चलिजेे
हँ सेहो बात छै दिल्ली जे जेबहीन तऽ की करबिन से पहिले सोचली
परबै दिल्ली जा कऽ क्लास करबै कम्प्यूटर क्लास सब सेहो कए लेबै ओते
अच्छा दिल्ली क्लास करै
क्लास आब मतलब एहन थोड़े छै कि ओतऽ कमायले एखन एक तऽ काजो नहि मिलते एखन अठारह साल से नहि पुरले हन
अच्छा हँ तहन तऽ दिक्कत छै कोना एते जरूरी कमेनाइ कोन जरूरी एखन एक दो साल पढ़ि लेब पहिले कनि बढ़िआँसँ तहन ठीक रहै
हँ
हुँ
और किछ नया ताजा सब कहियौ
माता की हम तऽ एखन खाली एग्जाम देलहुँ एहुँ उएहमे हमर टाइम बीत जाइ छै। हँ
से
भऽ फेर काल्हि छै एग्जाम भरि महीना भरि महीना खाली परीक्षे परीक्षा कम से कम एते परीक्षा एक महीना मे तू अपना जीवन मे नहि तऽ हभी कम से कम एहि महिना हमर तीर
अच्छा तऽ हमरा लागेैये जे हँ परीक्षा तऽ दने छै सब दिने परीक्षा होयते
से नहि एक महीना मे तू मैक्सिमम कते पाँच गो सात गो ओहिस बेसी थोड़े देने हेबै
हँ को
हम एहि महनामे आठ दू दस दू बारह हँ एगो दूगो क्लास भरि दऽ चौदह टा एग्जाम देब टोटल सब मिलाक पचास सबएमे लोको देलक तऽ दसमा तक मे की पाँच गो एग्जाम होइ छै दसमा के छौ गो एग्जाम होइ छै रे दर्शन पाँच गो के छओ गो हेलो लाइट उट कटि गेले की रे आवाज फेर नहि आबै छौ हेलो लागै छै इहो कहल गेल रहौ